हेलो, फिर फोन कहलहुँ, बहुत खुश भेल।
ह।
हेलो।
हां, नमस्कार कि हाल-चाल छै।
काल्हिक गप्प बहुत रोचक छै, सोचलू आज फिर। ओहि स्टार्टअपक बारे में विस्तार से चर्चा करी।
अच्छा ई तऽ बहुत नीक विषय छै। पुछा, स्टार्टअप सफलता केवल एकटा अच्छा आइडिया से न होयत। छै, ओकरा बहुत चुनौती के सामना सेहो करे पड़त छै।
बिल्कुल। शुरुआते में कृषि मित्रा के की कठिनाई भेल।
सबसे पैघ समस्या छल, गामक लोक के विश्वास देनाइ। बहुत किसान सोचैत छले, जे मोबाइल एप खेती में कोना मदद करत।
हँ ई तऽ स्वाभाविक बात छै। लोक पहिने अपन अनुभव पर भरोसा करैत छथि।
सही कहलौं। ता ई। संस्थापक के सब गाम-गाम घुमला। किसान सभा से भेटला, निःशुल्क। प्रशिक्षण देला, आ ऐप चलबाय सिखलाहा।
ई तऽ बहुत मेहनतिक काज भेल।
हँ, हुनका सब बुझलनि जे ग्राहक। विश्वास जितलाक बिना, व्यवसाय अहाँ नहि बढ़त।
पैसा जुटाईन-जुटाई सेहो कठिन रहल।
'बिलकुल'सुरूआत मे तऽ, तीनू मित्र अपन जमा प लगौनी बादमे, परिवार अमित सबसँ सेहो सहयोग केलनि, मुदा ई प्रयात नहि छ।
तखन की केलनि।
ओ सब विभिन्न स्टार्ट अप, प्रतियोगिता मे भाग लेली। अपन विचार प्रस्तुत केली। बहुत ठाम पुरस्कार पुरस्कार सेहो भेटलनी।
निवेशक सब कोनो तैयारी भेल ला।
जखन निवेशक सब देख लेली जे, हजारो किसान नियमित एप उपयोग करैत छथि। आ सकारात्मक परिणाम भेटत रह छै। तखन हुनका सब निवेश करबाक निर्णय ले ली।
मतलब परिणामे। परिणामे सभक पैघ परिणाम भेल।
'बिलकुल' केवल प्रस्तुति नहि, वास्तविक प्रभाव देखनाइ जरूरी होइत छै।
एखन कम्पनीमे कितना लोक काज करैत छथि?
लगभग दू सौ अधिक कर्मचारी छथि। एहि में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कृषी विशेषज्ञ, मौसम वैज्ञानिक। ग्राहक सहायता की। विभिन्न विशेषज्ञ या फील्ड ऑफिसर शामिल। छथि।
वहाँ! मतलब स्टार्टअपे रोजगार सेहो। पैदा के केलक।
बिलकुल। विशेष बात ई छै जे, ग्रामीण क्षेत्रमे बहुत युवा सेहो। यही कम्पनी मे काज करैत छथि।
प्रतिस्पर्धा सेहो जरूरी होएत।
बिलकुल। अवश्य भारत मे बहुत कुषि तकनीक कम्पनी आबि रहल। मुदा कृषि मित्र! अपन सरल भाषा स्थानीय सेवा आ किसानक सब सीधा जुड़बाक कारण अलग पहचान बना लेने छै।
ग्राहक सेवा केने छै।
चौबीस घण्टा लाइन उपलब्ध छै। अगर किसानक कोनो समस्या होइ। त कॉल करी वहट्सप करी अथवा। प के मध्यम से संपर्क कहि सकैत छै।
बहुत नीक व्यवस्था छै।
'बिलकुल' हँ कम्पनी मानैत छियै जे तकनीक तखन सफल होइ छै, जखन ग्राहक समय पर सहायता भेटल।
प्रचार प्रचार प्रसार, कोना करैत छिय।
प्रसाद प्रसाद हमनी सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियो। कृषि मेला, रेडियो कार्यक्रम, आर गाँवमे जागरूकता। आ सीर माध्यमसँ करैत छी।
रेडियो तऽ एखनहु ग्रामीण क्षेत्रमे बहुत लोकप्रिय छै।
'बिलकुल' सही कहलहु कम्पनी प्रत्येक माध्यम उपयोग करैत छथि। जाहि से, अधिक से अधिक किसान धरी पहुँच सकै।
पर्यावरण लेल, सेहो किछु काज करैत छथि।
हँ कम्पनी जैविक खेती पानिक संरक्षण। कम रसायनिक खादक उपयोग, आ मुद्राक स्वास्थ्य। सुधार पर विशेष जोर दैत अछि।
ई तऽ समाजक लेल सेहो लाभदायक भेल।
बिलकुल। स्टार्टप उदेश केवल लाभ कमाए नहि बल्कि टिकाउ विकास सेहो छै।
भाषिक योजना की छै।
कपनी चाहैत अछि जे, भारतक प्रत्येक राज्यमे अपन सेव पहुँच पाइ। शनी, नेपाल, बांग्लादेश, अखणड, दक्षिण एशियाई, देश मे सेहो वि काज करबाक प्रेरना अछी।
बहुत पैघ सपना छै।
हँ, मुदाऽ धीरे -धीरे मेहनत तऽ सब सम्भव होइत छै।
हमरा बुझाइत छै। कृषि बुद्धिमत्ता, भविष्यमे आओरो महत्वपूर्ण भूमिका निभथि।
'बिलकुल' कम्पनी एहन सिस्टम बना रहल अछि, जे फोटो देखे ते बीमारी पहचान लेब। अ तुरन्त उपचार सुरुआत करत।
ड्रोनक उपयोग सेहो होइ छै।
हँ बिलकुल, किछ राज्यमे ड्रोन से खे निर्षण। हाथ आ दवाई खिड़काव से सुरु भेल गेल अछि।
ई सुन कई तऽ लागत छै, खेती पूर्ण रूप से डिजिटल बनि रहल छथि।
सही बात, तकनीक किसानक समय स्वम अखन तीनू बचपैत अछि।
अगर इन्टरनेट नहि चलते तऽ।
कम्पनी ऑफलाइन सुविधाापर, सेहो काज कऽ रहलैत अछि। जानकारी तऽ औल भइ तौलक बात किान। बिना इन्टरनेटसँ किुछु सामग्री देख सकैत छथिन।
ई तऽ बहुत उपयोगी सुविधा भेल।
बिलकुल। ग्रामीण क्षेत्रक समस्या, ध्यानमे राखि के, बिचाइर के कयल गेल अछि।
हमरा लागत छै। एहन स्टार्टअप स्कूल आ कॉलेज उदाहरणक रूप मे, पढ़ओल जाय।
'बिलकुल' आवश्यक कीवा लोकनीक शिखनाय त सामाजिक समस्या समाधान करबल माध्यम से सफल व्यवसाय। तह यशकता छै।
'बिलकुल'। केवल नौकरी खोजबा जरूरी नहि, नौकरी देबा सेहो महत्वपूर्ण अछि।
'बिल्कुल' ई बात हमरा बहुत प्रेरित करैत अछि।
अगर मौका भेटत तऽ, हमहु एखन किछु शुरू करय चाहब।
जरूर! छोट विचारसँ मेहनत कम्पनी बनि सकैत अछि।
ठीक कहलू सफलता रातो -रात नहि भेटैत छै।
'बिलकुल' धैर्य य मेहनत सही योजना ग्राहक के। विश्वास, यही चारो चीज सफलता लेल जरूरी छै।
आजुक चर्चा से बहुत कुछ सीखि लेल सीखी लेल भेटल।
बिलकुल, हमरो बहुत कुछ सिखी के भेट
ठीक छै, अगिला बेर एहि स्टार्टअपक समाज पर प्रभाव किसानक अनुभव व युवा सब लेल प्रेरणा व विस्तारसँ गप्प करब।
बिलकुल। अगिला बेर स्टार्टअप के समाज पर प्रभाव, किसानक अनुभव, बहुत सारा प्रेरणा पर विश्वास जरूर कर करत, त अवश्य ओ चर्चा औरो रोचक होएत कि।
तखैन आब रखैत छी।
ठीक छै फिर बात होएत, कि आर विषय इंटरेस्टिंग होयत, जरूरी आ रोचक। करक के मौका भेटत, त ठीक छै फिर बात होयत।
फेर, कखनो बात करब।
ठीक छै, नमस्कार।
नमस्कार।
धन्यवाद।